हेलो
नमस्कार
नमस्
नमस्कार और बताबै छी अहाँके की हाल चाल छै
सब नीक छै अहाँके बताइए न
हँ हमरो हाल चाल सभ नीक छै और बताबै छी न अहाँके खाना भऽ गेलै
हँ हँ भऽ गेलै अहाँके भऽ गेलै
हँ हमरो खाना पीना बड़ा नीक से भलै या और बताबै छी न अहाँके खानामे कथि कथि भलै ह
खलियेै य हम चावल दाल सब्जी सब्जी में खलिये घिउरा के सब्जी परवल वल के सब्जी इहे सब खलियै अहां के की खलियै य
हम तऽ आज खानामे बड़ा नीक नीक खाना खाइ छी खानामे हम खैले छी आज दाल चावल पनीर आलु के सब्जी खाई छियै फेर सलाद खाय छियै सलाद मे रहलै ह आज अहाँ से बता दी घि अथि अ खीरा रहल छै मूली केस‌उर रहल छै गाज जर रहल छै बहुत कुछ रहल छै बड़ा नीक से खायल छी दिल खुश हो गेले ह आज के खाना खा के बड़ा सब परिवार लोग के साथ बैठ के खाय छी और बताबै छी ना अहाँके ओरी के मौसम कैसन छै
मौस
मौसम तऽ ठीक छै
सबेेरे बारिश भेल छियै थोड़ा सा आ फेर रौदा उगल छै
ओ आओर बतबै छी न अहाँके खानामे अहाँके कथि कथि भऽ गेलैए ह
चलियै न अहाँके
ओ मने अहाँके खानामे शाकाहारी खानामे सभसँ नीक खाना कोन लागै छै
शाकाहारी मे लागै छियै खीर पूरी सब्जी ईहे सब बहुत नीक लागइ छै
और बतबै छी न अहाँके खाना बनाबै आ जाइत छै
हँ आ जाइ छै
हूँ खानामे अहाँके कथि कथि बना लैत छी
खानामे बनबै छी चावल दाल सब्जी रोटी पनीर खीर खस्सी के मीट मुर्गा के मीट मछली अंडा सब बना लै छी
ओ चलिये आहाँ के तऽ बड़ा बना लै छी अहाँ अहाँ के खाना बनावे के केकरा से सीखलि छियै
नाश्ता कि कि कैले छहि
आओर बताबै छी छि नै अहाँ के पेड़ पौधा अहाँ के अबरी लगौले छिये कि नै
हँ लगेले छियै
कथी कथीक के पेड़ पौधा लगैले छी आम के उम के लगैले छी कि नै
हँ आम के लगैले छिये लीची के लगैले
कोन कोन के प्रकार लगैले छीयै आम के
आममे लगैले छी डालमा मालदेव किशीनभोग जर्दा बीजू
और कटहल उटहल लगैले छी और अन्य प्रकार के पेड़ पौधा बताई ने कुछ किश
हँ लगैले छि
ओ चली आओर बताबै छी अहाँके कहीं घूमय उमय के मोन करै छै कि नहि
मोन तऽ बहुत करै छी
ह्म कहाँ घूमय के मोन करै छै अहाँके
हम तऽ सोचै छियै नेपाल सँ घूम कऽ आबै छी चलबै अहाँके नेपाल
जरूर चलबै नेपाल तऽ बड़ा नीक जगह छै तऽ चलबै जरूर आ नेपाल होइ से हँ नेपाल आब एसे हमनी के यहाँ से बरा लगीच परैय छै आ निमनो जगह छै बड़ा स्वच्छ वातावरण छै नेपाल के नै
हँ
आओर बताबै छियै अहाँके पढ़ाइ लिखाइ इसभ कैसन चलै छै
पढ़ाइ लिखाइ इहाँ के सब नीक करै छिये अहाँके बतैयै ने
हँ हमरो पढ़ाई लिखाई सब नीक चलै छै और बताबै छी न अहाँ तऽ मीट मछली बनाबे आ जाइ छै
हूँ आ जाइ छै
मुर्गा के मीट कैसे बनाबै छै हमरा तऽ ना आबै छै मुर्गा के मीट बना थोड़ा बताइये ने हम बनेबै
ना हमरो ना आबै छै
आसकत आसकत होइ छै यहाँ से बताबेमे ना उ रात भरमे घोट आगेति त फेर आमा जी लिखेके पड़तै
हँ एक दू बेर प्रैक्टिस करबै छिय अब
अहाँ के बर भूलक्कर छी लेकिन
हूँ
आओर बताबै छी अहाँके तऽ सपनेमे सभ जगह घूमि लैए छी अहाँ के तऽ बाते अलग छै
हँ काल्हे रात के तऽ हम घुमले छियै काश्मीर
बताब कैसन अनुभव रहलै घूम घुमलियै अहाँके तऽ
अनुभव तऽ बहुत मस्त रहलै
ओहि से काश्मीरमे कोन जगह घूमैत छी अहाँके काल्हू सपनामे
काश काश्मीर मे तऽ जगह न मलूम छै लेकिन लेकिन पहाड़ी इलाकेमे बहुत घूमैय छियै
ओ आओर बताबै छी कुता उता अहाँ के तलाबमे नहाइ छिये आहाँ के पीछे काट लेलेे होतै कुता सपनामे काश
हँ काश्मीरमे कुता ना छिये ग
जंगली कुता रहै छै पहाड़ी कुता काटले होतै जरूर
ना कुता ना छिये गाय छिये बकरी छिये
ओ तऽ गाय तऽ अह अहाँके पहाड़े पर से उठा के फेेक देेले होतइ
ना इ
इओर बताबै छीये अहाँके सभसँ नीक ज जगह कोन लागै छै घूमय फिरयमे
घूमय फिरैमे सभसँ नीक जगह लागै छियै गोवा शिमला मनाली
हम तऽ सोचै छी गोवा घूमे के बारह दिन भऽ गेलै गोव घूम ल के हम सोचै छी गोव के बीच पर घूमेके अहाँके चलबै हमरा साथे घूमे हँ चलबै ओ आओर बताबै छीये अहाँके सभ परिवारमे नीक छियै ने सभ लोग माता पिता लोग
हँ अइ हियां के माता पिता के हमर पूरा खानदान लोग के समाचार
बच्चा सब नीक छै आहाँ के बतैइयो ने अहाँकेँ माता पिता के पूरा खानदान लोग के सब हँ हमरो परिवार घरमे सब लोग नीक छै सब स्वस्थ छै अहाँ लोग के कृपा छै भगवान के कृपा छै सब लोग नीक छै आओर बताबइ छी ने अहाँके ओरी बर्खा भेलै तऽ बर्खा मे आनी ऊनी आइ आ रहल छै तऽ
आइ
ना देलखिन हूँ एने तऽ थोड़ा बहुत आनी भलै आनि झकड़ आलै लेकिन थोड़ा बहुत आइ रहल छै न भेट छै बाजसँ भेज छै हा लेकिन हावा भलै ह न तऽ ई एगो सुविधा भऽ गेलै कि पेड़ पौधा मने अथि हो गेलै आब मौसमो थोड़ा ठण्ढा भऽ गेल छै तऽ ई अच्छा भेलै ह न त गर्मी बड़ा बढ़ि गेल रहल छै न
हू
हू त बरखावा टाइम टाइम प हो जाइत छै तऽ ठीके होइ छै ओइसहू आद्रा चढ़ल छै ते बरसबे ओइसहू आद्रा चढ़ल छै तऽ बरसबे करतै आओर बताबै छी न
कैसन चलैत छै खेती बाड़ी करै छियै कि ना हँ करइ छि खेती बड़ि करैत छी खेतीमे कथी कथी अ रोपले छी अहाँके
खेती बाड़ी मे हम रोपले छियै मूंग मसूरी मकइ इहे सब रोपले छियै
हमर तऽ फुलवारी छै तऽ ओहिमे छै अभी शीशो आम छै इहे सब छै अहाँ के हमहुँ बता दी हमहूँ रोपले छियै अपना फुलवारी मे आम रोप रोपले छी आम मे बहुत किसिम किसिम के आम लगेले छियै जड़दा के आम छै मालदह के आम छै आ किष्नभोग छै मा देव य सब छै जड़ बीजुक छै सुकुल आम छै सिपिया छै छै दशहरिया छै इएहे सब लगैले छी आम कटहलो के हम लगैले छियै दूगो पपीता के लगैले छियै फेर गुलर उलर के सब लगैले छी निमोके लगैले छियै आ घिउरा लौको इसभ रोपले छी काहेकि बाजारू बाजारू सब्जी तऽ बड़ा ओहिमे रसायन मिलावल रहल छै आजकल तऽ अपने से रोप के खायल ठीक छै ने न
हँ
ओहीसँ रोपि देले छियै काम चल जाइ छै और बताबै छियै अहांके घिउरा उड़ा भिंडी उंडी रोपले छियै कि न
रोपाएल छियै मातााजी रोपले छियै घिउरा
ओ और बताबै छी अहाँके अ पढ़ाइ लिखाइ कोनसे कक्षामे पढ़ै छी अहाँके
हम तऽ बारहवीं कक्षा मे पढ़ै छी
ओ अहाँके विषयमे कोन कोनसे विषय लेले छी
हम लैले छियै विषय मे हिन्दी इंगलिश या साइंस त आज भौतिकी जीव वि
तऽ अहाँके पढ़ाइ करै छियै कि खाली घुमाइमे रहै छियै
पढ़ाई तऽ बहुत करै छियै
हँ हम जानै छियै अहाँके बहुत पढ़ाइ
अहाँके आवाज कट के अबै छै हेलो
नम्बर
अहाँके आवाज
अबाज कट केआबैय छै आब ठीक से आबै छै
हँ आब ठीक से आवै छै
हम कहै छियै कि अहाँके नम्बर ठीक से अतै आबै छै लागै छै अहाँ के
ना विश्वास
ओ पढ़ियैय तऽ आ जेतै कोनो और बार बात न छै आइए जेतै ह मतलब अभी तऽ छूट गेले छी पढ़ाई से अभियो अभियो समय छै अच्छासँ अहाँके मोन लगा के पढ़ै छै तऽ आइए जेतै
आब तऽ मोने न लागै छै पढ़ाई मे
चलियै अहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँसे गपशप करब नमस्कार धन्यवाद
नमस्कार